। नमस्कार मित्र ।
नमस्कार।
आइ हम दोस्तीपर चर्चा करय चाहैत छी हमरा लागैत छै जे दोस्ती जीवनक सभसँ अनमोल सम्बन्ध सभमेसँ एक होइत छै जे खुशी आ कठिनाइ दुनू समयमे साथ दैत छै।
अहाँ बिल्कुल सही कहलियै सच्चा मित्र ओ होइत छै जे बिना स्वार्थ सङ्ग अपनापन आ समर्थन दैत छै।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे कतको लोक भेटैत छथि मुदा सच्चा दोस्त बहुत कम भेटैत छथि।
सही कहिए दोस्ती संख्य पर नई बल्कि विश्वास आ समझदारी पर आधारित होइतत छै।
हमरा लागत छै जे सच । बच्चा मित्र अपन गलती पर सच्चाइ सङ्ग बताबैत छै भले बात कठोर हो ।
बिलकुल जे दोस्त केवल खुश करय लेल बात करैत छै । ओ हमेशा सही मार्ग नहि देखा सकैत छै ।
सच कहूँ तऽ बचपन दोस्ती बहुत खास होइत छै किियकि ओ समयमे कोनो स्वार्थ नहि होइत छै।
हँ मित्र बचपनक दोस्त। ती निष्पट आ सरल होइत छै । जे जीवनभर याद रहैत छै ।
काल्हि हम एक पुरान मित्रसँ बात -कयलहुँ आ ओहि समयक। सब याद ताजा भरि गेलल ।
हं । सही बात पुरान मित्रसँ मिलनाइ- अपन अतीत के फेरसँ जब जिका जेका लगैत छै।
ह -ह्म- ह हमरा लागत छै जे दोस्ती मनुष्यक मानसिक स्वास्थ्य लेले से बहुत -जरूरी छै।
बिलकुल अच्छा मित्र तनाव कम करै छै आ मन के हल्का करै छै।
बिल्कुल बिल्कुल, सच कहूँ तऽर आप अकेलापनमे एक नीक दोस्त बहुत पैघ सहारा बनैत छै।
सही कलियए सच्चा मित्र कठिन । समयमे मनोबल बढ़बैत छै ।
हाॅं मित्र, काल्हि हम एक विचार पढ़लुं सच्चा दोस्त ओ छै जे अन्हार समयमे सेहो साथ नहि छोड़त
ई बहुत सुन्दर विचार छै, दोस्ती परीक्षा समयमे असली रूप देखाबैत छै।
हमरा लागैत छै जे आजुक समयमे दोस्ती सोशल मीडिया सङ्ग सेहो बनैत अछि मुदा सच्चाई महत्वपूर्ण छै।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल, वास्तविक दोस्ती ऑनलाइन या ऑफलाइनसँ बेसी भावना आ विश्वास पर निर्भर करैत छै।
सच कहूँ तऽर नीक दोस्त जीवनके आसान आ खुशहाल बना दैत छै।
हँ हँ, कियैकि ओ प्रेरणा, सहयोग आ मार्गदर्शन तीनों दैत छै।
बिल्कुल मित्र काल्हि हम सोचैंत छेलहुँ जे दोस्तीमे छोटे छोटे गलतफहमी सेहो आओर मजबूत सम्बन्ध बना सकैत छै।
सही बात, जो समझदारी हो तऽ समस्या आऔर सम्बन्ध मजबूत करैत छै।
हमर विश्वास छै जे सच्चा मित्र जीवनक सभसँ पैघ सम्पत सम्पत्ति होइत छै।
बिलकुल मित्र दोस्ती केवल सम्बन्ध नहि बल्कि जीवनक सबसे सुन्दर अनुभव होइत छै, जे हर व्यक्ति के मजबूत आ खुश रखैत छै।
दोस्ती पर आओर गहराई सङ्ग सोचल जाई तऽर ई बुझाइत छै जे सच्चा मित्र व्यक्तिके बदलि नहि बल्कि सुधारैत छै।
बिल्कुल, सच्चा दोस्त ओ होइत छै जे अहाँक कमजोरियां के पहचानिके ओकरा बेहतर बनायबमे मदद करैत छै।
काल्हि हम सोचैत छेलहुँ जे केतको बेर दोस्तीमे छोटी छोटी गलतफहमियाँ आ जायत छै मुदा ओहि सङ्ग सम्बन्ध आओर मजबूत सेहो भरि जाइत छै।
सही कहलिए जऽ विश्वास मजबूत हो तऽ मतभेद सम्बन्ध के तोड़ैत नहि बल्कि आओर गहरा बनबैत छै।
हम हमरा लागत छै जे आजुक समयमे दोस्ती जल्दी बनत छै आ जल्दी टूटि जाओ जाइत छै।
हँ, किएकि धैर्य आ समझदारीक कमी सम्बन्धमे कमजोरी बना दैत छै।
बिल्कुल बिल्कुल, सच कहूं तऽर सच्चा दोस्त ओ होइत छै जे सफलता मे खुश होइत छै आसफलता मे साथ दैत छै।
बिल्कुल ई संतुलन बहुत कम सम्बन्धमे देखाइत छै मुद्दा एहिसँ ही दोस्ती सही बनैत छै।
बिल्कुल मित्र, काल्हि हम एक विचार पढ़लहुँ दोस्ती ओ छै जे बिना कहने अहाँक दर्द बुझि ले।
ई बहुत गहरी बात छै, सच्चा मित्र शब्दसँ बेसी भावनाके समझैत छै।
हमरा लागत छै जे इसकुल आ कॉलेजक दोस्ती जीवनक सभसँ यादगार हिस्सा होइत छै।
हँ हँ, कियाकि ओ समयमे चिन्ता कम आ अनुभव बेसी होइत छै।
सच कहूँ तऽर समय बितला बादो सच्चा दोस्ती समाप्त नहि होइत छै बल्कि मजबूत भऽर जाइत छै।
बिल्कुल बिल्कुल, दूरी केवल शारीरिक होईत छै मुद्दा भावना कायम रह रहैत छै।
बिल्कुल मित्र काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जे लोक सच्चा मित्र बना लैत छैथि हुनकर जीवन अपेक्षाकृत आसान भरि जाइत छै।
सही बात मित्र, नीक दोस्त मानसिक सहारा आ विश्वास दुनू बढ़बैत छै।
हम हमरा लागत छै जे दोस्तीमे ईमानदारी सभसे जरूरी गुण होइत छै।
बकुल झूठ आ दिखावा दोस्तीके कमजोर कर दैत छै।
सच कहूँ तऽर सच्चा दोस्त अपन गलती बतायब सं कखनो नाहि डरत छै।
हँ कियाकि ओकर उद्देश्य सुधार होइत छै नुकसान नहि।
बिल्कुल मित्र, काल्हि हम एक विचार सोचलहुँ असली दोस्त ओ छै जे अहाँक उपस्थिति ति में सेहो अहाँक सम्मान करैत छै।
ई विचार बहुत सुन्दर छै सम्मान दोस्तीक मजबूत आघार होईत छै।
हमरा विश्वास छै जे जँ व्यक्ति नीक दोष चुनैत छै तऽ ओकर जीवन आओर सफल बनि जाइत छै ।
बिलकुल मित्र दोस्ती जीवनक ओ सम्बन्ध छै जे सुख के आओर मीठ बनबैत छै आ दुःख के आधा -कर दैत छै।
बिलकुल मित्र दोस्ती पर आओर एक गहिरा विचार ई छै जे सच्चा मित्र जीवनक ओ आइना होइत छै जे बिना डर वा स्वार्थक अहाँक असली रूप देखाबैत छै ।
बिलकुल मित्र सच्चा दोस्त अहाँक कमजोरी के छिपाबैत नहिह बल्कि ओकरा- सुधारभ- रास्ता देखाबैत छै जे जीवन जीवनक । कास लेल बहुत जरूरी छै।
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे जीवनमे कतको लोक मिलैत छथि मुद्दा हर कोनो व्यक्ति मित्र नाहि बनि सकैत छै कियाकि दोस्ती विश्वास पर टिकल होइत छै।
सही कहिलए विश्वास बिना सं्बन्ध केवल औपचारिकता रहि जाइतत छै मुद्दा विश्वास स ही सं्बन्ध जीवन भरक साथी बनी जाइतत छै।
हमरा लागत छै जे सच्चा मित्र ओ होइत छै जे अहाँक सफलताके अपन सफलता जकाँ मानबैत छै आ अहङ्कार नहि करैत छै ।
बिलकुल जे व्यक्त रस्सा करत छै ओ सच्चा मित्र नही- भर सकैत छै कियाकि दोस्ती मे खुशी साझा होइतत छै प्रतिस्पर्धा नही।
बिलकुल मित्र बिलकुल सच कहूँ तऽ कठिन समयमे पता चलैत छै जे असली दोस्तके छथि्ष किएकि ओ समयमे बहुत लोक साथ छाड़ि दैत छथि।
हँ -किियकि सच्चा दोस्ती ओहि समयमे सामने अवैध छै जखन दुनिया मुड़ि जाइत छै ।
बिल्कुल मित्र काल्हि हम एक विचार पढ़लहुँ सच्चा मित्र ओ छै जे बिना कहने अहाँक मोन दर्दके बुझि ले ।
ई बात बहुत गहरा -अर्थ रखैत छै कएकि सच्चा समझ शब्द से नहीं भावना से होइत छै ।
बिलकुल मित्र- बिलकुल हमरे लागत छै जे दोस्तीमे ईमानदारी सबस जरूरी गुण होइत छै ।
बिलकुल ओ दोस्ती प्राकृतिक होइतत छै जे सम्यक सग आओर मजबूत भर जाइत छै ।
बिलकुल मित्र हमर -विश्वास छै जे जे व्यक्ति नीक दोस्त चुनैत छै । तऽ ओकर जीवन । आओर सफल बनि जाइत छै ।
सही बात दूर सम्बन्ध के कमजोर नह करैत छै अगर भावनात्मक जुड़ाव- मजबूत हो ।
हमरा लागत छै जे स्कुल आ कॉलेजक दोस्ती जीवनक सभसँ यादगार हिस्सा होइत छै ।
आ मित्र । । फिर से बोलू ।
हम बोलऽ मित्र कि - क हमे लागत छै जे सच्चा मित्र ओ होइत छै जे अहाँके सफलतामे अपन सफलता जकाँ मनाबत छै आ अहंकार नहिह करत छै।
हँ- हँ सही बात सही बात बोल । सच कहू तऽ हँसी मजाकसँ भरल दोस्ती जीवन के हल्का आ खुशहाल बना दैत छै।
सही कहलै नीक दोस्त तनावके कम करत छै आ जीवनकेँ संन्तुलित बनाबैत छै ।
काल्हिहि हम एक विचार पढ़लहुँ दोस्ती ओ धन छै जे समक सङ्ग घटैत नहि बल्कि बढ़ैत जाइत छै ।
बिलकुल मित्र ई बहुत सुन्दर विचार छै सच्चा मित्र समयक परीक्षा पास करत छै ।
हमरा विश्वास छै जे जे व्यक्ति नीक दोस्त बनाबैत छै ओ अपन जीवनके आओर सार्थक बना लैत छै ।
बिल्कुल मित्र दोस्ती जीवनक सभसँ सुन्दर सम्बन्ध छै जे मनुष्यके अकेलना ही रह दैत छै आ ओकर हमेशा मजबूत बनाबैत छै ।
दोस्ती पर आओर गहरा विचार ई छै जे सच्चा मित्र जीवनक ओ साथी होइत छै जे हर परिस्थिति मे अहाँके साथ छाया जेका रहै छै चाहे दिन उजियार हो या अन्हार ।